हेलो, हँ कहलउंए की जे ई तुरंते तुरंतेमैसेज आबै छै
कहथिनह ने ‌तुरन्ते चलि आबै छै?
नम्मर।
नई कोन नम्बर बारह मिनट के बाद फेर अहाँ के बीस मिनटके बाद कऽ सकै छी
अच्छा, तऽ एखन नहि ने हेतै आब?
आँ
एखन नई ने हेतै बीस मिनट के बादे हेतै ने आब?
ओ फोन हॅं तऽ बीस मिनट बाद फेर कऽ सकै छी न त अहॉं केलियई ने फेर बीस बिसनट के बाद फोन त अखन त लाईग गेल अहॉं--के
हँ, अच्छा तऽ उहे ओहि लए पुछलऊ हन
हँ, बीस मिनिट गैप कऽ कऽ करब फेरो।
अच्छा।
बीस मिनट भऽ गेले हेतै ने तईं फेर भेलै न
हँ तऽ देखै छी यदि बीच मे भऽ भऽ जैत त भऽ जैत नहि हैंत त हम अहीं पर लगैब। ह हं। बीच बीच मे हम अहीं पर लगबैत रहब।
बीस मिनटके बाद करबै ने तऽ पुरि जायत
हं।
हुम्म ना
अच्छा ठीैक है।
का
एक दिन मे पाँच गो कॉल करैके छै।
हँ, नहि ई खतम भऽ जैत ने तऽ फेरो ऐत।
अच्छा।
ई पाँच टा खतम भ जैत तऽ फेरत ऐत।
अच्छा।
हमु अइब। आओर अहाँ ओतय तऽ हमरा सबके एते बारिश होयत अछि से होइ छै जे की कहू।
गाव मे।
नहि महाराष्ट्रामे हम छियै न
अच्छा।
ह कतऽ रहै छिय न, बहुते बारिश भऽ रहल छै।
गाव केउम्हर तऽ बहुते बाढ़ि पानि अयल छलैय या।
हं तयो एएते बारिश आवाजो नहि आयत किछु।
पहिने। मौसम तऽ इम्हरो पड़ै छै, बारिश के लेकिन होइ नहि छै बारिश। हँ खाना पीना तऽ भऽ गेल छै
हँ।
हूँ हूँ हूँ।
अहाँके बौआके अठारहकहिया पूरैय वला छय।
दिसम्बरमे।
अच्छा सितम्बर मे
हँ आओ दू तीन महिना आओर छै।
ह दू तीन महिना आओर छै।
हँ।
पर भऽ जाइते एक मिनट रुकु एक केँ फोन कऽ रहल छी। हेलो? हेलो-हेलो?
हेलो?
हेलो? हेलो? हेलो? अरे आवाज
नय जाय आबाज।
हेलो तखन स हम बाजि रहल छिय आवाज नय आबैय हेलो?
हेलो?